हेलो हँ की हाल चाल?
ठीक छै।
की करै छियै?
किछु नहि क रहल छी। बौआ सङ्गे खेला रहल छी
हमहुँ साँझलेसँ जाइत छी।
ह
हँ तहि लए नहि कोनो साझलेस लेबै हम हँ हँ हँ आ बौआ की करैये बौआ कनैये नहि ने
बौआ कनितो अय हैसतो अय सब काज करैये
सब काज कर करऽ दियौ फेर साँझ भर साँझ छै ने साँझके बच्चा सब बेसी झोलाइ छै हँ तहि दुआरे आ मिसर जी ठीक छथिन
उम्महूँ
एखन अतऽ ऑफिसमे हेता आओर किछु कहियौ ने
तेनाहि अथी पापा कतऽ गेलखुन पप्पाके बजा लहुँन तऽ मँगाए लैते पनीर
पप्पाके बजा लियनि
हँ ओ दलान पर छथुन हूँ बजाबहो नहि तऽ बीच में अथी कऽ
ह ठीक छै
हैये आबै छथिन आबै छथिन नै आबै छथिन अंगना
हूँ हूँ
आबऽ दहुन
आबऽ दियौ
हूँ
ठीक छै अबैत छैथ तऽ
हूँ तहन तऽ गड़बड़ा गेलै
तऽ तहन ने एहिबेरका देख लैत छियै
किये पता एहि बेर दस मिनट पुराले तहन हमरा दिमाग तू कऽ देलही हम उठा ले ध्याने मे नहि रहलै
ह्म तऽ हम बुझलियै जे कहुना करबै तऽ भऽ जेतै हम तऽ नहि ओ ते आब तू बुझा देबह तखने बुझबै हँ
तहन साँझ लेसै के तैयारी कर
हँ सांझ तऽ लेसै छी पप्पाके देखैत छियै
हँ एलखुन ए अहिदऽ कऽ
ओ
हूम्म एहिसाइड सँ एना कऽ गेल हेथिन
अंगना एखन तक नै पहुँचलखून हय अखन रास्ते मे बुझाय छथुन बात छै जाममे फँसि गेलखिन
बुझाइए ओ कुत्ता सबके खिहारैत हूँ
हरी हँ आओर बौआ के दादीमाँ कत फोन आयल छलनि हें आ दीदी दीदीयोके
हमर दीदी के कहाँ
नहि पप्पाके पप्पासँ वीडियो कॉलिंग आइ भेलनि
हँ पप्पासँ वीडियो कॉलिंग भेलनि हँ बड़ी काल
बड़ी काल
बड्ड हँसलै कहै छेलखिन जे बुझाइए ऑफिस छोड़ाए कऽ मानत
तऽ हँसै छेलै तऽ छोड़ै के मोन नहि करै छेलनि एकरा हँ
तहन भोरमे नहि छै छलैयै एखनो किदन किदन आइ उ करै छै ह असगरे खेलब बड एकरा बाजे के मोन होय रहय छै हँ तहू लए हल्ला करै छै ह आओर नया समाचार टुन्नी एतौका
किछने टुन्नी चलि जेथिन आओर
नहि कोनो ओ छोटकी बच्चा ठीक छलैन
हँ नहि आय हम देखलियै
आ भौजी बाहरमे नहि
भौजी ओम्हर छै तऽ हम एमहर आबि जाइ छियै लेकिन भौजीके तऽ देखलियनि लेकिन ओनाहिते आइ टुन्नी सए आयल छलै चादर बिकाय ले तऽ लेलखिन दू सए मे देलखनि
हूँ
अथि चादर डबल बेड के एकटा मे लेलखिन तकिया खोल हम कहलियै यै तखन तऽ नहि हम कह तहन तऽ तीन स मे ऑनलाइन मंगा लेब तऽ ओहिस नीक चीज दै छै आर ओतबै पड़ि जाइ छै कोनो फायदा नहि छै
ई सभ मोटा बलाके चीज बेसी पसन्द पड़ैत छै
रहै देखैमे एहनो खराब चीज नहि छै नीक छै चीज खीचब कऽ नहि आय छलै लेकिन कहलकिन हम कहलियै ऑनोलाइन एहनमे भेट जायत से बात
हू हू
आयल छलै ऑटो पर बिकाय लए
हुनका ऑनलाइन लुरि छनि अनबै कि नै
हम जहिया तऽ हमरेसँ करबाबै छथिन आ तकर बाद की कहे छै ने तऽ हुनकर बरे करै छथिन हँ राजा कहलकनि ओ जे छै वन्दन दीदी के बेटा जे एकरा से केना ऑर्डर कयले एकरा लिखले नहि हेतै
हुनका बुड़बक बनबैत रहै छै
हूँ सेहो बात हेतन बुड़बक सहिए बन मतलब सैह बात हेतन हुनका
ह बेसी नहि अंट बंट करय के छै
आहें मिठ्ठू कार लेलखिन
कहाँ लेलखिन बाप रे ओकर घूर्ना के पोता लेलखिन टुनी पूछे छलथि हमरा जे घुड़ना के पोता चारि चक्का लेलकै या
हू
लेलकै न
हँ हँ आ भाड़ो पर कमाइ छै भाड़ापर जाइ छै
अच्छा कथि लेने छै स्कार्पियो
पता ने कार छै कि की छै नहि सक कहबअ सोझे सुनै छियै बड महगा कते देढ़ लाख वाला गाड़ी छै
सैह कतऽ से लऽ अबलै छै गे
सैह बुझक ऊक सभ
तऽ एकरा दिया पूछै रहैथ टुनी एकर निधि के चचा दिया हम कहै ए एतो घर छै एककर अलावा दिल्ली यो मे दू जगह घर छै
हँ हँ गे निधीके कक्का खूब कमाइ छै ओ जे छै
बाह कक्का कमाते नहि छै निधि सभके कते केलकै गेले निधि सब तऽ एक तऽ एक डेढ़ महीना रखलकै त जतऽ जतऽ कहलक घुमिया देलकै कपड़ा लत्ता खरीद देलकै बहुत मानदान केलकै हँ
हुँ ओहन कहाँ सभक घरमे आदमी रहै छै हुँ हह
हुँ
छुछे ओकरा दारू पीलहुँ ओकरा दुइ लाख दऽ देलहुँ ओकरा चारि लाख दऽ देलहुँ घरक लोक के लमनचूस देखबैत रहलो जे
हुँ
हँ जे हम लमन साह न
हुँ
ताहि दुआरे ओ ओहन आदमी कें किछु कयलो नहि ने होइ छै ओ ओतबे मे लटकल रहल हुँ ययौ सुनू ने कनि रश्मि तुहिं देबहक
हँ त हमहि ने देबय
पनीर एक पैकेट आनि देबै हुँ दैय या पाई एक पैकेट हूँ हँ हँ आ आओर सभ बौआ ठीक एय ह हम साँज हुआ पप्पे हाथ क धरि
एय निकालै छिय पाइ
हुँ अच्छा निकालु बौआकें अससगरे छोड़ि देलियै
हँ त सु ने
अच्छा नहि नहि राधा नहि छै दोसर आदमी छै हँ हह आब एखन नहि कहब कहब बड़ीकाल सँ कहाँ लागल छियै दऽ देब आउ ने ओतसँ आयब तहन एक हँ हँहह हेलो
ई हहैया रुकुना हँ लाईन पर रहियौ
हाँ लाइन ने हँ निकालू रुपैआ
जा ई पर्स मे दू सए रुपआ रखने रहियै
की भऽ गेल
नहि छै कतहु
नहि भेटैया
जे छैहे नहि तऽ भेटत कतयसँ दू सए रखने रहियै एही पर्स मे रहै गिनेय में रहे दू दू साय कं ओ तऽ खर्च कऽ लेलियै आ देखैत छियै दोसर जगह
हुँ धोखासँ कतहु रखा गेल
धोखा न पूरा याद क रखने छिय हम खा तो खान नहि छियै नहि छियै
ह
पूरा याद क के जेंस रखने रहहि
हूँ बौआ के हम देखऽ जाय छियै की करैया बौआ ताबे बौए लग जाइ छियै बुझलहक ओ अस गरे असगरे हेत कनैत कहूँ ए सोना मनी की करै छियै असगरे छोड़ि देलथि अहाँके अहाँके असकरे मम्मी छोड़ देलथि है हैय कहूँ त आ मम्मी बात रूज करै छथिन से
ह ताकै छि गे
ह सब की छथिन कहू अहाँ कखन तैयार हेबै कखुन फोटो खिचेबै की सब हेतै बौआ सङ्गमे बौआ नया कपड़ा पहिरथिन
आ
आँय जन्मदिन मनेबै आंय जन्मदिन मनेबै फोटो खिचेबै हँ हँ खेलू खेलू करू
पता नहि कत रखा गेलै नहि ओ तऽ दऽ देलियै ने लेकिन पता नहि कतऽ चलि गेलै तऽ
पता
एकदम हमरा पूरा याद रखने रहियै दुनू मे ज
हू की बोल रह सु ह कतहु खसि नहि पड़ै ओ की लेब की भेल
अथि निकालि दही कनी चाउर
हँ
चाउर निकालि दीहि चाउर
हँ तऽ आब गप कऽ लै छी तहन कि एखने
नहि नहि
हँ गप कऽ लैत छी तब निकालि दै छी अहाँके दऽ दै छी जाइ छियै बौआ लग छियै बौआ लग तु एबहक त हम चलि जेबै
आबै छियै
ह्म ह ह हमर बबुआ चान्द सनक हँसैया भगवान सन छियै ने बौआ हँसैत
आ
हँ ह गै ह गै सोनामनि कनई छियै अहाँ किए कनै छै हमर सोना हमर सोना किए कनै छै हमर बुच्ची किए कनै या बुच्ची छी अहाँ ह ह बुच्ची छियै हमर
एकटा आय बर निक वीडियो ओने र बेटा के
हँ बनेलहक बनेब बनेलहक आओर कतेक
अल
हँ